हलो
हँ जी
हँ मन चलन दिये दस मिनट है ना केम छै न गुजराती वाला न य बिहारी वाले लगे हय येत त गुजराती वालो व य दोनो लिंक भरेगा तूने हेलो हम बे हाल लल
ह
केन छैन छै बाज द कहनामे है जो बिहारी मे तो उ चलयी न करत बोल खाना हा को पल्वीर बल हँ ओ पूरी कर सक भाइ एक पौआ दे दो बस। एक बार पकड़ा जाउ, एक बार पकड़ा जाउ। अवधी भाषा समझमे आने लगी है हमे हमारे यहाँ बलबीरा गाना है ना
पंचपल्लब।
बिहारिए जाउ जायब हमर गेट चढ़ायब बलबिरी लगाय।
अच्छा जी।
ए वहाँ नधाया उनमे खोक वाले उनमे
रोड बाला एकदम सोनपत्ती।
बलबीर बाला गाना छैय बलबीर नै त बलराम पाछां सुनैय छियैय। मैं दिन से देख रहा हूँ।
आएंगे तो एक तरफ ही सारे, सोहन के तरफ दिन आएंगे तभी मारूंगा।
दोपहरी में पी-पाके सेट है।
मुझे बस रिवाइज करदो बाकी सब है ना।
कले अपने माँके चोरा लिये पाँच हजार रुपया आएं एनू शर्म नहि आई कि भई मेरी माँ
अरे ऑफलाइन चला गओ बन्दा। पंचायती
हँ आ उ नै समझलियै कि भइ हम पूर्ति करेबैय हम क्यो करियैय हमने तो देय दिए पैसा हमे त अगले महीना पैसा चाहिए। मैंने तो भई तुम्हारे हाथ में दे दिए। हाँ
तैयार
हम इतना मोटे-मोटे पैसा दें फिर वो करेंगे हैं आफत
इ फिर आए।
बैंकसे निकलके हमारी कोइ जिम्मेदारी ना चाहे तेरे रास्तामे घूमे चाहे तेरे बालक चोराबें, हमने बैंकमे से तो पैसा दिए तू जा कांम्फर्म कर ठीक है सारे दिन पैसन के ही काम रहैय हमारो। हम दस-दस लाख पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपया पेमेंट भी देबैय जनता को आ तक उन्नत
भर तो वो गया था लेकिन मेरे नेट चला गया एकदम से एक मिनट रूक।
ये दोनों थेरेपी में सराब है उनमें से लेले कोई सा भी चल दे। छोटवला लेने मैं जा रहा हूँ
ऊपर जाना पड़ेगा खुद से आगउ-आगउ पंडा आ गउ नहि-नहि एक मिनट रूक-एक मिनट रूक
इनके बात भी थोड़ा सुन ले फिर जैसे बाप बनेगा वैसे औलाद बनेगी। हूँ
सा चाय गर्म चाय -
पनो तऽ देख लेते म ओऔला त तऽ माखी आबै चलो के बापे तऽ नारी बच्चन न सोचनी चाहिए न कि हमारी माँ दुःखमें है
में कहता रहाी मै तू जब हमारे घर से पैसा ले गई तू ज भी केना देखेई हने ह जमी देख के आती तू मने हमारे बालक तो कही भी पैसा रखे रह कभी भी अपने हाथ से उठाके के न लेंगे हमसो पूछेंगेऔ हमार बालक इतने बड़े बड़े हो रहेै ह के मम्मी पैसा ले लूंगा अरे हमारी किस्मत कहाँ है ऐसी जो तुम्हारे बालगन के जैसे बन जाउ न क रही हम तो बरो लिखाएके लाए
अरे यार
न कह हनी नहि गिनी मने कि इतनी हनी क उमर न जे इतनी हनी डिग्री लिए बैठी है आँ मने घनी तो पागल दिख रीह मने क ह पूरा दिन पैसनमे हाथ रहबै साम रहै मम्मी आधे आधे करी मने की मने की मेरो काम कमााने को औ हनी को प काम ह गिनने को में कभी अपने पैसा न नौना देू कहाँ ध रहे मने मेर बाल करके हाथ मे रह मे मेेरो काम ह बस कमााने को में कमाके आऔ या मेर आदमीे देख को पैसा नहि य मे बालक देखेंगे मने कि फोन मे भी इतने राखू दस पाँच हजार रुपैआमे में फोन पे मे भी इतने ना राखू ओ भी एमरजेन्सी के लिए आर रोरीमे इतना तड़सार पैसा तो खो बा भ तू पूजा वाले पे चल जा परन पे चली जा चूड़ेमे जी दूधी थैली माँंगेगा गोला माँंग न मांग यू मांगेगो द सए रुप वहाँ लग जाएंगे मैं कह करू गायत्री तू बता मैने कि भं कह बता सकू त भरी जिम्मेदारी बैंक तक की है बैंक के बाहर पैसा निकल गो मेेरी कोइ जिम्मेदारी नहि
आर त
हमे तो ऑडिट वाले इ क वजहसँ बुखार आगो हम कहाँ पूछेंगे कहाँ करेंगे
ठ
मन क हम रोटी भ न खाए एक टाइम रोटी खाए अपने भागादौड़ी मे ही हमे कमााने के सिवा हमे दुनियासँ कोइ लेनो देनो न ह हममे अपनेपसँ मतलब अपने बालकन मतलब कोइ बहरमे पढ़ो कुआमे पढ़ो बस
ह
मने कि हम किसी को दे के चले हम किसी को कभी एक रुपैआ ल के ना चले हम हँ मने कोइ कह दे कि भइ हम ने किसीसँ एक रुपआ बे काम को लिय ओ है हम अपने काम लेबे हम न लेबे ऐसे किसी किसी आत्मा ना दुखामे हम सभी मदद करके चले हम उमे एक आद भी नै मने कि पूुर झम पूछ ले न मने की तू न ओ तो तो पे भरोसो है मन कि हनी की तू न समझ ग नी ने गलत गिन गिनदे होंगे मगर इतनी हनी क उमर भी न जितनी डग्री लि बैठी है हनी मन की मेर छोरी कोइ ऐसे कच्चे वाममे मत लियौ मडॉकटरी करीऐसे वैसे नन गू तऽ मुफतो हे ह्म अभी मोह तेरी आगे पागल बना री है आ तू दिल्ली चली जायगी मे कैसे इ बसू कैसे पा जी त जाग मेरा तऽ बड़ो विराट क वि साथमे दे रह फैशन चकरमे ह देवस म कह छी चान झाड़ू पोछा तऽ वहि से करवानो है जब तू गुजरात चल झाड़ूपोछा च करवा लियिया कर मेर बस की नहै झारू पोछा करि मेरे वश का ना हअ सवेर सवेर आ जाबै ले ली बैंकके चक्कर हो जाबै दो दो तीन दिन तक क कह लालची करेह लस पै त बासे सुनो ओ मौज लबल तू म दो सौ रुपआ दे दे मे चाउमिन लाउ तुम्हारे सैलरी आएगी मम्मी मेरी आवेगी ओर सारे घरमे सीलिंग करवा दो मने क अच्छा खुआब देख तगड़े तगड़े देखे है सीलिंग करबादमे तर बिहाला करू तर बिहाना करना ह बओनमे फोनना कर तने नाज निकाल देेंगे कलमे वेधो हो आऊगी बन फोन कर द दो क्टा निकाल द टंकी मे ने मै धो दूंगी पु पलतू कॉलेज चल तऽ मैं चली जाऊगी न मैं कलका
रुपया तऽ हम कल जमा कर देंगे कोई बात नही कोई बात नहि ओ त निकमू पैसे नहि न नहि दे घरू कहाँ सु तऽमे फिर लिखाई पढ़ाई घनी हो जाबै दिमाग पर अच्ची अच्छा ऑडिट वाले त मु तऽ ऐसे लग रहे ह मेंटल से देख देख देख रहे बार बार देख लेमे हँस लेहे बच्चा सी यी इन क उमर कोई जादा थोड़ी होगी पच्चीस छब्बीस साल बस ई तनी उमारी मनता वा तोस त बहुत बड़े
जादा से जादा पच्चीस एक साल क पच्चीस छब्बीस लास्ट सत्तइस साल लगा ला हैं मने कि तो तू त कम त कम आठ दस साल बढ़े पच्चीस साल ही लगा लै पच्चीस
हू
मोडर लग रहो म कही पिंकि बुखाना आ जावै गन्दर आगो कनी च ग्राह दे क्य करलो अ क्य कर रहो होए
ब ब
कल आयो मोमोज लिआयो देख ले मन कहहि ने हनी तसो
कटे नय कहाँ हो जाए पता न दस मिनट सुबह ऊपर गई